हँ हेलो
हालचाल
ठीक छै अहाँ कहियऔ
हमरो ठीक छै और की सब भऽ रहल छलए
ओर अखन तक करै छलहुँं हे काजसभ भोरे उठलो हे सुबह ताइके बाद सुबह उठि कऽ चाय बनेनाइ सभके लेल
हँ हँ
ताइके बाद फेर झाड़ू पोछा इएहसभ खाना उना बनैत छलैए
हँ हँ
इएह सब तैयारी सब भेली य सब किछ खाना बइन गेले तेइ के बाद आब झाड़ू पोछा सब कऽ कऽ आब बाबू छलैए ओकरे नहाइ लए जैतियै इएहसभ किछ किछ काजसभ घरमे चैल रहल छै
हँ अपन सबके दिनचर्या ओहने है भोरे उठू हमरो सब भोरे उठै छी छओ बजे उठै छी कखनो छओ बाइज जाइए ओना तऽ साढ़े पाँच बजे तक उठलो तेइ के बाद बच्चीया के हँ हँ तकर बाद बच्चीआके ल अथि बनेलहुँ लंच टिफिन बनेलहुँ ओकरा तैयार केलहुँ तहन बस आबै छै तहन ओकरा छोड़य लए जाइ छी तैयार कऽ कऽ बस मे छोइड़ दै छियै ताकर बाद एलहुँ तऽ छोटकियो य हमर एकटा दू महीना के बच्चिया ताहिके बाद अथि बरोके ऑफिस जायके रहैत छनि तहन हुनको सभटा जल्दी जल्दी बनेलहुँ हुनको लंच काहेकि बौआ जे छै से ओ नय खायत जे ओ खाइ छथिन से ओ नय है आ बच्चा
अच्छा हँ हँ हमरो सबके तऽ सएह भऽ जाइ छै हमस खुद के लेल बना फेर हमरो तीन साल के एगो बौआ अछि तऽ ओहो चीज नय खायत ओकरा लेल अलग से दलिया बनाउ या किछु खिचड़ी ई सब खायत और अपना के लेल फेर खाना बनाउ फेर हमरो छथिन ह हमरो ससुर जी लेकीन ओ इसकुल जाइ छथिन तऽ हुनका लेल लंच बनाउ सभ
हँ हँ हँ हँ तऽ अपन सबके ओहा हे न ओ है एकी रङंग भोरे नय उठबै तऽ फेर उएह छै ने एही दुआरे अपन सभके दिनचर्या नीक काहेक अपना सब भोरे उठलों तऽ सब काज भ जाय या समय पर समय पर नाास्तो कऽ लय छी
हँ हँ सब सेरे उठलहुँ तब तऽ सब काज भऽ गेल वएह लेट भऽ गेल तऽ फेर दिक्कत भऽ जाइ छै ने ओहि दिन तऽ सु ओइ दिन तऽ लेट होइते छै ओहि दिन ई रहल ने कि फ्री रहलहुं नय जेबाका रहल ककरो व घरे पर रहबाक अछि तै दुआरे
फेर ओहि दिन समय पर अहाँके नास्तो नै भेट भेटत
हँ लेट सब किछु मे देर भऽ जाइ छै हँ आ सवेरे उइठ गेल तऽ सबकिछ भऽ गेल
सभकिछु भऽ गेल आ उएह छै कि शरीर अगर आ अपना सभ टाइम टेबल फॉलो करबै तऽ शरीर स्वस्थ रहै छै, सही समयपर उठलौ तऽ सभ तऽ उएह अपन सभके स्वास्थ्य लए बहुत जरूरी यऽ भोरे उठनाइ।
ह ओ तऽ जरूरी छेबे करै, ओना तऽ हम सब भोरे उइठते छीयै सब दिन सबवेरे उठलहुँ बस जेहि दिन छुट्टी रहल ओहि दिन बस लेट
हँ हँ नै तऽ ओहि दिन तऽ सभ अहाँके सभके सेहे छै सभ तऽ सएह करेया जहि दिन छुट्टी रहल ते दिन लोक सोचे छै कनी आराम क ली नै तऽ आराम कहाँ भेटे छै, बच्चा के पाछू
बच्चा के पाछू त बाप रे बाप ओ बच्चा के पाछू तऽ बिलकुल नै भेटै छै,
हँ ओकरे मे लागल रहलहुँ आ अहाके बच्चा तऽ एखन स्कुलो ने जाइत हेएत
नै ओ ईस्कूल नै जाय लेकिन भर दिन घर पर एते बदमाश की करै छै ओ एन्हर भागल एन्हर भागल किस त कि ओकरा पीछा त और बहुत जदा भाग पड़ै छै,
बहुत सही बात सही बात अहाँके त एखन त है हमरो बच्ची पैघ ए ते बुझियो पाँच साल के तऽ स्कूल जाइया एकटा तऽ जाइया एखन भेबे कयले तऽ वएह छै जखन इहो चलऽ लगते त इयो भगलते इमहर स
हँ हँ हँ। तऽ हमर तऽ अखन स्कूल नै जाय छै तऽ ओकरे पीछा ज जादा रहलों ईस्कूल जे लते त फेर ओकरो लंच
हँ तहूँ के तेहने भऽ जायत हँ हँ ओकरो तरह तरह दियौ हमरो बेटी के सेह होय य भोरे उठलौ त‌ओकर अलग बनेलौ आ अलग टीफिन तैयार भेल ओकरा छोइड़ के अइलो त बोर के अलग बनल आई छन् हम बनेलो भिंडी के भुजिया अउकर देलीये य रोटी आ ओ हमर बड़ के नै नीक लागैत छैन भिंडी तहन हुनका ले बनेलियै करैल के भरुआ आ अहाँके अथि पालक आलू के तरकारी तऽ हुनका अलग देलियनि हेँ। आ ओकरऽ अलग सेएह सब भऽ जाइ छै,
हँ से तऽ बच्चा के ल तऽ भए जाय छै बच्चा के लेल किछ अलग बनाउ
अओर अहाँ की बनेलहुं
हम हम तऽ बनेलियै रोटी बनेलियै यए आलू परवलके सब्जी बनेलियै य तऽ पप्पाजी चैल गेलखिन नाास्ता कऽ कऽ आओर फेर ओ आबै छथिन मतलब खाना खाय ल लंचमे हँ त। तऽ हम सभकिछ बना के रैख लेलहुँ दैल वैल सभकिछ आ बादमे जब ओ एयलैथ तब बनेलौ चावल हँ गरम गरम भात बनेलौ तखने आ तब सभ केओ खेलहुँ आ ओहो खेलेथ
हँ तऽ हमरो संगे‌ सएह होइए हमहूँ सएह कलो हे जेना आब ई चैल गेलैथ। बर गेलैथ आब बेटी के की होइ छै साढ़े बारह बजे तक आइब जेएब तहन हम आब की। करब दैल तैल बना कऽ रैख देने छियै बाँकी गरम गम भात हमहुँ बनूएब तहन ओकरा खुएब
हुॅं हुॅं
हमहूँ सब सएह कर छीयै आ फेर सुबह मे पूरा नाास्ता सब जब बनि गेल तब बौआ उठल तऽ फेर ओकरा नास्ता करेलहुँ फेर किछु देर बाद ओकरे नहेलहुँ ओकरे कपड़ा कपड़ा पहिरेल हुॅं फेर खेलल कूदल आर अखन हमर ननद एल छथिन तऽ हुनको एक टा बच्चा छनि।
अच्छा।
तऽ हुनका सगे ओ बेसियए मस्ती करैत छै हँ ओहो छोट छथिन दो साल के।
हँ अच्छा अच्छा हँ तऽ दुनू के खूब नीक जोड़ी हेतै बदमाशी
एके दुनू के देखे इह छियै अभी पूरा दिन तऽ बच बच्चा के पीछा भागय पड़े छै ने और किछ से किछ। हरदम ओ सब कर
आ नया ध्यानो बहुत देबऽ पड़त ने कखन की मुँह में धऽ लेलक की कऽ लेलक बच्चा किछु
बहुत और किछो मतलब किछो ल के खेल लाग किछो छीट देत हँ किछु कतहु रखबै तऽ पूरा
एखन बुझियौ न हमर बेटी पाँच सालके से तऽ किछो लऽ कऽ खेलय लागैए। पाउडर क्रीम ल के खेलौना से नय खेलत उएह सभ सँ कतहु छीट देलक कतहु किछु कऽ देलक दौड़ब भागब।
हँ इहो सब सएह करै छै आ एकरे पीछा हरदम भागय पड़े छै जयदा और ओहि संगे सगे घरो सम्भालू सब तऽ य पूरा दिन घर के काम हु हु।
अपन लागल रहल घरे मे वएह छै कि अपन सब के बुझियौ की व्यायाम उह भए जाया ने इमहर उम्हर भागू किएकी व्यायामो जरुररी छै शरीर के। घरे के काज मे सबटा
हँ हँ से तऽ होइ छै। नय तऽ ठीको छै ने अपना सभ के बढ़िआँ यए न
हँ बहुत बढ़िया एतऽ
एहि मे लागल रहै छी तऽ अपन सबके समय पर सभ किछु भऽ जाइएा व्यायामो भऽ जाइए। समय पर खाओ ले छी ओहे हमरो आब जेना बर बर गेलथि तऽ हमहहुँ झट से नहेलहुँ पूजा पाठ केलहुँ आ जल्दी से नाास्ता कऽ लेलहुं समय पर नय करब त ओहो आइ काल्हि तऽ देख जुझिते छिय एसिडिटी कते होवे लागे छै। लोकके बहुत सभके छै तऽ ताहि दुआरे समय पर खा लै छीयै तऽ अहुँ करै छी ने समय पर खा लै छी न
हँ हँ हम सब त सुबह उठऽ जे कटा रहल केलहुँ आ फेर बौआ उठल ओकरो खुएलहुँ आ साथ मे अपन खा लै छी ओकरे सगे
नय नय बहुत सही। करै छी बहुत जरूरी छै समय परर नहि खेबै तऽ स्वस्थ रहबै
नय नय नय वाह स्वस्थ रहनाइ तऽ जरूरी छै तबे तऽ किछु कर ते नै तऽ भरि दिन त
के ध्यान देबै न
नय तऽ किछु नय भऽ पाबै छै आओर सुबह सुबह उठि जाउ तऽ ठीक रहैत छै। पूरा दिन ठीक रहै छै, नै तऽ लेट होइ छै तऽ ओहि दिन तऽ बड़ी दिक्कत होइ छै पूरा दिन काज
हँ हँ हमरो तऽ सेएह बुझियौ कि कि एक्को दिन भर अथि लेटयके फुुरसत कतऽ हैत आब साढ़े बारह बजे ई ऐेत तऽ एकरा नहेबै आ तकर बाद एकरा खुएबे छै तऽ छोट अखन नय नहाय छै खुद से पाचे साल के छै त ओकरा नहयेलो खुएलो तखन सोचै छियै कनि देर सुता दियै ओकरा सुतेलहुँ तखन छोटकीके मालिश तालिश नय मालिश केलो कनि ओकरो नहा देलहुँ कनि रौद तौद भेल तऽ तखन मौसम कनि खराब छैय
हँ अखन तऽ मौसम चेंज भऽ रहल छै न और बच्चा सब के तऽ और मौसम सबमे ज्यादा केयर करय पड़ैत छै ने तऽ ओसब तऽ
तुरंत सर्दी बोखार हँ तुरंत सर्दी बोखार धलै
ह हमरो सब के तऽ सेएह ऐ ओकरा अभी खुद से ओहो छोटे छै तऽ नय ह
हँ तऽ कतऽ अहीं के करऽ पड़त ओत बुझियौ कहलहु तऽ हमर बेटी तऽ अहाँ के बच्चा दू सालक छोट अऽ अहाँ के तऽ और करऽ पड़त सबटा
नहेलक कि आ नहैत रहे छै तऽ ओ तऽ अबिते नय रहैत छै ओकरा खरा भऽ के देखैत रहियै नै तऽ पानी मे तब मे पैइन भैर के ओहो में ओ डूबऽ लागै
आहा तऽ हमरो बेटी ऐ बाप रे बाप की कहू हमरो बेटी की करे बुझल अइ टब भैर लेत आ हम कहब कि बेटा खुद त नहा ले हम छोटकी के देखै छी तऽ ओ की करत अब टब मे पैन भैर कऽ आ तकर बाद ओइमे खेलैत रहे छै ओकरा बड मोन लागै छै ओइमे पैइन गीजैत रहत
हँ तऽ हमरो बौआ सेएहे करै छै न ओहि संगे हुनकर जे बौआ छथिन दुनू मिल कऽ करैत रहै छै बदमाशी बहुते पानी भैर लै छै तऽ आ पता नय खूब हैप्पी होली ई उ अपन
हँ पैने से हैप्पी होली बच्चा सब जे देखे छै टीवी मोबाइल में
हँ तऽ ओकरे पिछा रहलों ह
ह फेर अथी वए साँझ मे एक हमहुँ सेएहे करैत छी अहाँके नहा तहा कऽ अहाँके तहन अपने लागय पड़ैया पानी मे गीजैत रहैए तहन दौड़ गेलौ नहा तहा कऽ पोछि क कऽ ओकरा हम सबस पहिले वैह काज करै छी कनी देर सुइत रहत तहन उठत तहन स तहन सोचै छी पढ़ा दियै कनी नय पढ़ेलहु होमवर्क सब कराबय पड़ै छै
हूँ हूँ हूँ हमहूँ अभी तऽ इस कूल नै जाय छै लेकिन तैयो घर पर टाइम देलो पढ़ेलो शाम के बैठेलो एक घंटा तब ने आदत लगतै नय तऽ फेर आदत नै लगतै तब फेर पढ़बो नय करतै तऽ शामकऽ हम अपने बैसै छी ओकरा पढ़ेलो तेइ के बाद सब के लेल चाय बना देलों इम्हर द देलौ सबके नाश्ता वा ता तैके बाद एकरा पढ़बय लए बैसलो तैके बाद उठलो त खाना पीना बनेलो सभकिछु केलो हँ
तोहे अइ खाना पीना मे अपना सब लूटल रहै छी भेइर दिन खेनाइए रहै छै भोरके खेनाइ दिनके खेनाइ साँझके राइत के अपना सबके तऽ उहे दिनचर्या मे इएह सब अइ
अहिस खाना खाना सुबह बनाउ फिर दुपहर में बनाउ फेर रातिमे बनाउ फेर शाममे नाश्ता किछ चाहबे करी
भोर मे कि बनेबै फेर भोर मे सोचे छियै दिन मे की बनबियै एतबेए में लागल रहै छै फेर साँझ मे की बनेबै चाय संगे की खेबै
हँ और फेर बच्चा सब के लेल अलग से किछु बनाउ ओ सब ओ खाना नै
किछ अलग दियौ काहेकि जे अपना सब खायब खायत नय ओ सब हँ नहि नहि नहि नहि नहि आ देनाइयो नीक बात नहि ने अपना सब वह देलिये तलिये नीक से दलिया द दियौ, ओट्स दऽ दियौ कनि हलुवा बना क दऽ दियौ हाँ बहुत जरूरी छै। बहुत जरूरी छै कहियो काल मैगियो दऽ दैछियै हमहूँ लेकिन ओ नीक चीज तऽ नै छै
हँ तऽ ओकरा स ओ सब मैगी खााय मे तऽ बहुत तेज छै मैगी दियौ ई सब बाहर के खाना वहा खु हमर बौआ तऽ ऐह मैगी देखते देरी खाय लागै छै आ भात दाइल सब नै खाय छै
नहि, नहि, बच्चा सभके उएह नीक लागैत छै, बुझलियै मैगी तैगी दऽ दियौ तऽ। फटाक सँ खतम कऽ देत। हाँ उहाए अहाँ की कहै छै कनि भात दालि दियौ रोटी तरकारी दियौ तऽ नहि खाऽ चाहत। हम जे एकरा लंच देबै से वापस लऽ केऽ आयत बुझलियै। तकर बाद की कहत मम्मी अं ये लंच थोड़ा सा गिर गया था ये ऐसे हो गाया था। खूब बहाना बनाबैया
हाँ-हाँ नहि खायके बाहाना आओर मैगी दियौ ने ई सब त बाहरके खाना पूरा एकदम पिज्जा बर्गर अखने से
हाँ-ह पिज्जा बर्गर बड्ड बुझैत छै कहत कि पिज्जा बर्गर कब खिलाओगी मम्मा हँ-हह
हूँ अखने से आ जब कि ओकरा सबके हमरा सभके एहिसँ एहिमे पता छलैया
नहि अपना देखियौ अपना सबके वक्तमे ई सब छलैइहो नहि। अपना सबके वक्तमे मोबाइलो ओतेक नहि छलै जे बच्चासभ मोबाइल चलैत अपना सब बचपन मे, आब ने मोबाइल तोबाइलके क्रेज भऽ गेलै।
हाँ ई सब तऽ खूब मोबाइलो चलवै छै सुबह उठते देरी फोनमे
सब किछु देखे छै हाँ फोनमे देखत सुबह उठत ओकर सबके दिनचर्या वएहे छै भोरे उठलक त फोने पकरि के बैसत आब जेना हमरो बेटी छुट्टीके दिन स्कुल नहि गेल तऽ सीधा उठत तऽ फोने पकड़ि कऽ बैसत ब्रश केलाकके बाद। लेकिन ओहाए छै अपना सबके ध्यान बहुत देबैके या अपना सबके काजे की आए
अपना सबकें त इएह काजे अछि सुबह उठू, खाना बनाउ, बच्चा देखियौ।
बच्चा देखियौ, बच्चा पर ध्यान दियऔ ओहिमे मोन लागल रहैया ने बच्चा लागि कऽ मन मोन लागल रहैया नै तऽ बाबूजी ओ बच्चे लागि कऽ भोरे उठि जाइ छी, बच्चे लागि कऽ आब जेना ऑफिस जाइ छै तऽ भोरे उठि कऽ सबटा कऽ लै छी नहि तऽ नहि केओ जेनहार रहिता तऽ करितियै।
नहि नहि ऑफिस जाइ छथिन, करै छथिन आ बौओ दुआरे उठि जाइ छियै कि मतलब हम सबकिछु कऽ के अपन रेडी रहब एकरा लेल जाबै देबै हाँ-हाँ ओ अपने हिसाब सँ